हेलो। हेलो।
हेलो।
हेलो।
हे आवाज नै आबै यै?
हेलो।
हेलो।
हां जाए यै आवाज।
हां-हां आब आबै यै।
और सब कहियो की सब होय छै?
कथु नै एखने खाना खा कऽ सुतल छलिए।
भ गेलै खाना-पीना?
हां अहाँके?
हां भ गेलै।
आब चाय पानी हैत कनिकाल बाद।
हां।
की सब खेलियै वहै में।
हां।
भ गेलै नै सब
हां-हां सबटा भ गेलै।
अच्छा अहों जेबै कतो स साँझ कै?
काएल जेबै आइ नै जेबै।
अच्छा दिल्लीमे रहै छियै अहाँरंययतंतं
हँ। ह
आउ तखैन कम से कम।
हँ।
चाय कखन बनतै।
काल्हि समय ठिक रहत ने।
चाय चाय चाय।
चाय चारि बजे, साढे चारि बजे।
अच्छा।
हँ, ल लेबै हम। चाय के टाइम त
हं, कतबो आदमी ओ भ जायत।
हँ आर किछो अछि। होइ लेकिन चाय होयबाक चाही।
कस
ह चाय तऽ एहन नशा छै जे खाना के छोड़ा दै छै। लेकिन ओ नहि छूटै छै, खरापियो करै छै लेकिन तैयो ओकरा आदत नहि जा रहल छै।
सएह तऽ खरापे चीज तऽ नीक लगै छै लोक के।
हँ।
आर ककरो सब बात हो छै ने
और सब कहियौ
और किनको से बात होइ छलै?
हँ भेल छलै हुनकर सबके पुरि गेलनि जिनका सब से बात होइ छले हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।